ठीक छी अपन बताय छी
हमरो सब ठीक छी आरो बताय छी की करै छी
हम तऽ लेटल छी
अच्छा की खानामे खास बनै छी
चावल दाल भुजिया बनल छै
बताय छी काक् का चलै छी अभी सोचै छी हम कि खाली बैठल छी त तैका गपशप कऽ लेबै छी
हू हू बढ़िआ करै छी
का चालै छी आजकल
पढ़ाई आइ काम धंधा ई खेतीबाड़ी इएह सभ चलै छी
अच्छा खेती में तोहर अथी लागि गेले छी पिलूवा लागि गेले छी
हँ सब पिलुआ मुहा देनी पिलुआ सबके
कग मुआ देवे छै
फर्टि लाइजर मार के हम खतम कर देले छी
अच्छा दबाइ उ छीट देबै छी ह अच्छा हमरो खेती मे तऽ वहि हो भेले छी तऽ अपन दवाइ उवाई
अपने के खेती तऽ पूरा उजड़ गेल रहे छै सब गाय भैंस आ गेल रहे छै क
अच्छा हाँ तऽ आग रहले नीलगा उला खेत परा जियान कर देले छिय हमर
ओ हो हो हो अच्छा अच्छा तब तऽ ठीक भेले छै अब
ह आब देखै छीियै फेन आबै छी कि नहि आबै छै फेन आबै छै तऽ फेर भगै जाय के पड़े छै मार दै छी तऽ देहाती छेड़ जाइ छै
हाँ बात सहि छै
आरे बताै छी कि पढ़ाई
रसायन विज्ञान ज्ञान आर गणित शास्त्र पढ़ै छै हम
अच्छा ओ मे कथी पढ़ै छी
ओहो में अलग अलग चीज पढ़ै छै अप नाम बुझाइ अपने सब चीज छै
हु आ सहिए बोलै छै
आरो बतैबे छी एने से उने मौसम के होइ छै
बा इतना ठंडा पड़े छै कम्बल में सुते के पड़े छै हमनी कऽ के
एने कारी ई ह एने करी इतना गर्मी होइ छै बाप रे बाप पूरा पसेना पसेना हो जाइ छी
बाप रे बड़ा गर्मी छै हौ
पनीर तू बना लेबै छी
हँ सब सब बना ले छी पहिलुज छोड़े छी न आ चले छी बनारस घूमे
हुँ हुँ
गदौलिया के पनवा खिलाइ छी
हँ
गदौलिया के पानबा हम खिलााय छी तोरा
ह्मं आगीबला तऽ मज़ा आ जाइ छी उ खाए ह हम समझ गेल बनारस के तऽ फेमस पाने होव छै
तऽ गाना में न सुने छी आब गदौलिया के
ह राजा हमके बनारस घुमाय छै समझै छीय हम हु पानवा तऽ एने कही न मिलै छिका उ पानवा
बनारस के चीज तऽ बनारसे मे मिली वहाँ के पान खैले छी कबो
हु ना
हम खााय ले छी इतना बढ़ियां पान पता ने कोन चीज व बहुत बढ़िया लगब अलग अलग चीज डेले छी ओमे ई नॉर्मल पान न रहल छी हँ कूछो अमावट उमाावट कथी करथी डालच बुझाय छै ने हमरा
कितना मे ख होइ छै पचास रुपआ मे
पचास साठ रुप्या मे
ह तऽ पूरा मुह फुलि जाइ छै ओ चीज खाइ छी तऽ ओ तऽ ओहिमे तऽ बहुत सारा चीज लै उलै छिय अन्डर अचछा तऽ ओने से हमर सिस्टम रही किछ छै जेत मगाे खाइ छै तऽ मगाक हम खा लेबै छी अच्छा कोन जहरी छै ओने कहि दे उ ल लेबै छै पैक होइ छै कि नहि होइ छै
काबै छी काबै छी
ओकरा घरे ले जाइ देबले छै कि नहि देबले छै घरे ले जाइ ने
न न पैक करके दे दै छै खराब हो जाइ छै उतना जायत जायज
हँ तऽ रत्नाजिमे तऽ जाज हथ पहरै बहुत बटे ह आ पहल
उहे ने
सुन तऽ कोनो बात नहि तू खाई छ पैसा कैसे लगाई छी ओमे
बढ़िया लगे छै मीट मीट लगे छै दोसर वाला खाई छै सब अलग अलग प पान छै पर बहुत फेमस पान छै ने
अच्छा तू पनीर बना लेबै छे
हँ पनीर बनाबए छै पनीर हम बनाल छियै पनीर के किछो अलावा पूछे छै हमरा पनीर बढ़िया न लगे छै
ओहिना लगै छै
ना
काहे कहना लगै छै
न हमरा बढ़िया न लगे छै
काहेना लगै छै
पता न बढ़िआ न लगै छै के लेखा बताइ छै
हुँ काहे कुछु भेल बचछी के
हेय झगड़ा भेल रहै छै हमरा ओकरासँ उहे न अपने पनीर यादव के न बात करै छी हँ पनीर यादव से हमरा झगड़ा भेल छै
हूँ अच्छा
हँ तऽ एहिहसँ ओकरासँ बात नहि करै छिये हम
काहे लनू करै झगरा व लनू करै छै
न ओ ठीक ने छै प्रोटीन माँगनी छै ओकरा प्रोटीन तऽ प्रोटीन न देवै छै हमरा
न झगड़ा वगड़ा कइले वि अच्छा बात ननू छै
उहे झगड़ा करै छै हम थोरही करै छिये
अच्छा अच्छा ओ छोड़ै छै हम बताय छी केहाँ केह बनाबे छी खसि के मीट
न न हमरा न जानै छै खसि केेलेखा बनै छै हमरा कूछो आओर बताब ओ दिन से तू चार बेर हमरा खसि सिखा देेले बनाय छी
अच्छा
हूँ आरो बताबै छिये का
मेढ़क बताइ छै मेढ़क के लेखा बनइ छै मेढ़क के लेखा बनइ
हम न खाइ छै उ सब खाय छै तू खाय छ तू बताबै छै केंगा बनाय छै
न हमहुँ न खाय छियै एक दिन देखले रहले छै तू खात रहे छै
न उ मेढ़क ना रहै छै मोमोजो रहै छै
अच्छा अच्छा मोमोज बोलल जाय रहे तऽ उहे न बोलै छै हमरा गलत बोल दे रहै छै मोमोज केे लेखा बनाइ छै
प्याज उयाज मैदा उदा आटा उटा सब ई प्याज व्याज लसनसु बनाय छै तऽ हमरा नानू अबै छै बनाबे
अपने खाली खाय पे ध्यान देेले छै भाक ई सब चीज ठीक ने ज जोन जोन चीज अपने खाय छे न एक बेर सीखे के चाहे छे
हमरा आबै छै रोटी रोटी रोटी आ आब र जानै छै आ आटा पिस जै छै ते य दुआरे पहिले
अच्छा आटा पिसै छै
पिसइ उसई छै ने आ
हाँ म अटबा तऽ पीसे छिये तऽ हमर आटे गील हो जाइ जाइ छै हमेशा
जा फेग होइ जाइ छै तोहर आंटा गिलवा
पता ने के लेखा हमरा बुझाते न रहे छै कि के लेखा गीलो जाइ छै
बा
आब तऽ तोरा पाँच छे बेर बतायले छी ने कितना बेर बताय छी बृन्दावन नहि अछी वृन्दावन मे गेल रहै छी तऽ वहाँ हम मंदिर घूमने छी प्रेम मंदिर घुमने छी बा के बिहारी घूमनाइ छी बहु प्रेम मदिरमे भी मूर्तिये रहै छी ओहि मतलब महाराज जी के मन्दिर जे बनावले छी न हुनकर मूर्ति रहैत छी आ किशन भगवान आ राधा रानीजी
हँ हँ प्रेम मन्दिरमेने तऽ उहे दु दु आदमी के नामे आबै छै
हँ तऽ उहे लोग के रहै छी बहुत उ अन्दर से सुन्दर मन्दिर छै पूरा झूमर उमर उपर लगल छै लाल लाल लाल नीला लाइट सब लगे छै बहुत सुंदर लगे छै
माजा आ जाय छै देख
शाम के जाय छै ओयमे तब और पूरा भीड़ एतना बड़ा रहे छै बाप रे बाप
कतअ लंबा लाइन लगाइ छै
लाइन ननू लगे छै इतना बड़ा जगह रहै छै कि लाइन के जरूुररते नहि पड़ै छै सीधा घुसै छै आ लोग फील्ड में दूर दूर तक छिटा जाइ छै ए लेखा भीड़ रहै छै
बाप हम तऽ वैष्णो देवी में सब खूब लम्बा लम्बा लाइन लगे छै मने हम त भोर मे ज रहै छै तीन बजे पहुँचै छै त लाइन नहि रहै छै ओ टाइम मे आ तगर दिनवामे एकदम लम्बा साफ एकहु किलोमीटर दूर दूर तक लाइन रहे छै
बा
आ एकहहु आदमीके लाइन रहै छै आ सभ सभ एकेमे चल जायके छै
ओहो लेडीज आ जेंटस के अलग लाइन रह छै कि एकेगो लाइन रहे छै ओ वा
एक्के गो
अच्छा एकेगो
एकेगो लाइन पूरा अंन्दर से ले के बाहर निकले सब एकेगो लाइन
हम अपने बतयले रह छी ने कि हम बाँके बिहारी गेल रहैइ छी
तू तू गेलल रहैइ छी
हां बत बाकी बिहारी वृन्दावन तऽ वहाँ गेल रहे छी न तऽ मतलब हम लाइन बहुत भीड़ रह बहुत भीड़ मतलब ची चीटी के जगह न रहैइ छैइ ची चिटी के चींटी ते बहुत बड़ा हो गेल ओहो से छोटको जगह न रहेए एगो अंगली के ठीक छैइ तऽ ओहि में अब पूरा भीड़ कोनो लाइन उन ना पूरा गली में लोग पागल लेखा घुसल छै लाइन उइन ना आ ऊहो में लेडिज जेन्ट सब एकेमे हमरा इतना दिक्कत भलाए छै का बताय छै अपने समझे तानी हम का दिक्कत भेलै आइ छै
हूं हूं समझय छी हम
अ मंदिर वाला जगह रहैइ छैइ हमरा बिलकुल बढ़िया न लगै छैइ एकदम हमरा दिक्कत रहैय छैइ लोक तऽ दिखते रहैय छैय हमरो मतलब इतना दिक्कत भेल छैय मंदिर वाला जगह पे
ऊ सब काम मन्दिर जगह पे हो जाइ त पूरा मने खराब हो जाइ छैइ
अपने खराब हुए बात उहे होइ छैय बाप रे बाप दिमाग हमर खराब भ जाइ छैय ने जोन
पूरा रंगटा खड़ा हो जाइ छैइ खड़ा हो जाइ छैइ तोरा रंगटा
आ हं हां मत कहैइ छी सब
पूरा रंगटा खड़ा हो जाइ छैइ हाथ उथ में के तो खड़ा भेल छैइ कि नई ओ तोहर हाथ में के रंगटा
हँ ठीक छैइ हम जातनि हमर बाबूजी बुलाए छैय
समध
ठीक छै